हँ अभी आ गया
ह की कर रहल छी अहाँ अभी
अभी त काम जानबे ने पड़ते है कोन चीज होता है
आ क अभी आकाश बाजि रहल छी मतलब बैल कहाँ र रहल छी
हम समस्तीपुर जिला से
ह समस्तीपुरके को त बोल रहे छी
समस्तीपुर बगलेमे
ओ तऽ गाँव होत ने
हँ जितवारपुर
अच्छा जितवारपुरसँ
आ ह
हमू समस्तएपुर से बोल रहल छीियै
ह कोन जगह
केयोसे
ओ केयोस तब सा छियए ने है न
हँ हँ साथिये भए छली देखेकिन पातारा चलै छै छलय फोन पर जे कहाह के कोन आदमी भेल नाम पता जानै से ही पता चलि जाइ छलियै
हुँ नम्बर पता नम्बर थोड़ पता चल
ओ अ कैसे जुड़लीै अहाँ इस एऐप मे
ई चिन्हना पर्ची से मतलब हमर सिस्टर आर जुड़ल रहै ने
ओ सिस्टर यियाँके भ बेगूसरायसँ ओ
जी
हुँ म
तब इधरसँ फोन कर करते हैं
रुकि बात होना च फिर आप कर ले जा
हँ तऽ हो गया हगा एक दो मिनट बहुत हुआ
ओ तऽ हो ह लेकिन दस मिनट अथी है त इसी वजह से कम बात कजेगा त पैसा कम आएगा फिर बोलिय पैसा कम आता ह क्यूंि वो बोलाै दस मिनट उसके पास सारा अडिया रहता तो अभी हम न्यू मे मैबर बन इसी वाज
ओ हमलोग भी तऽ न्यू है
आपकी बहन लोग पुराने थी की ओ भी न्यू थे
हँ ओ हो गय एक सालसँ ओ हु ह
हँ क्यूंकि हँ बहुत लोग बोल रहेथे कि दू हजार पच्चीस से मे हमलोग जुड़े े तऽ पैसा आ गया उनका
बोली छिय तऽ एक दू बार आया है किछ चीज करब
आपका टास्क कितना पूरा हुआ है अहाँके
फर्स्ट मे अभी सोलह गो मिल थ ने सोलह गो हो गया आ फिर
पाँच गो दिया होगा
फिर पाँच गो मिला है
ऐसे होता
आपका
मेरा भी पन्द्रह गो हो चुका है
ओ
आर फेर पाँच गो दिया है तऽ कर रहै हइ
हँ नहि काल काल ने दे एकोगो नहि हुआ
दिनमे एकोगो होबे न करेगा
हँ रात को हुआ तऽ रात कबली
रात को हम रात को हम आठ इस हम अपन पतिके मोबाइलसँ करि रहल छी तऽ ई चलि जाइत छलखिन ड्यूटी तऽ आबैत छलखिन रात के साढ़े आठ बजे साढ़े आठ बजेसँ फोन ट्राय कर करके करके कर करके थक ह न हो रहाथा किसी का नहिही हो रहा थ आ वही दस बजा त अपने आप लगने लगा कॉल फिर तीन चार तीन चारगो दीदी है जो जान पहचान की बात मतलब बात कंटिन्यू उस होता है तऽ वहि उतना रह बात की हमस एगारह बजे तक तऽ हम तीन चार गो टास्क पूरा किएथे
हँ उतना रात कोन जगल रहते कतना फोन नहि रिसीव करेग
कोइ न करताै तऽ जो जान पहचान केथे ओो बोल कि हमको कीजेगा क्यकि मोना है न कुमारी मोना
हँ हँ
वो रातमे ओ अभी भी आपसँ बात कर सकत है अगर बात कजेगा तऽ
हँ तऽ उस एक बार हम पए हुए
अ जरूरी त ही ने कि एक ही बार होता अगर द तीन दिन हो गय तऽ फर आप उन्हि से बात कर
फट द फट ओनीसे करबाय मने
हमको ते उने आब फर्स्ट देबा तऽ हमको दू दिनक अन्रमे उने रो कल भी बात हुआ है आ आ परसू भी बात उन्नै सए
ओ फर आज देखेंगे
हुँ अभी अभी बात कजियगा ने अभी बोल रही ती हमको मै मैसज की कि जिसको बात करना है रात मे भीए एगारह बजे सबको मैसेज कीे जिसको बात करना है वो ऑनलाइन आए हमस बात कर नेट पकड़ेगा आ फिर वह दस बजे के बाद नहि पकड़ने लगेया क्यूकि अभी सवेरे सवेरे कोइ काम सभ काममे व्यस्त है कोइ मोइल छैड़ नहि रहा है तऽ नेटवर्क चलि रहल छलै आ अगर यह चीज दस बजेके बाद करबै तऽ
सब ओंनलाइन रह सब ओंनलाइन भेर विना रहकें
हुँ धूप मे कहाँ जते मोबाइल के पेरे रह चलखिन सब आगेल
आब लेडीज के तऽ काम जानबे ने करतै
हुम्
काम चोर काम रहबे
हमहूँ तऽ खाने बना रहल छी
हाँ हन
तऽ सोचली खाना बनबै बनबै बातो करि रहल छी करि लै छी जे एगो टॉप्सो पूरा भए जायत आ खाना भी बनि जायत
हँ
तहि चलते अहाँके फोन भर लै छ अभी आओर सभ बताउ की भेलए मलमास मेला लागल छै घूमय आर नहि गेल छलियै
नहि अभी बौआ है छोटा
ओ कतेक छओ महीनाके बौआ हइ हँ
आब ओतना ओतनी तऽ कहाँ जयबे
हँ हँ बच्चा के लेके जायमे भीड़ भाड़ मे बनै छला हमरो पास एक बौआ है डेढ़ साल सालके एगो दाइ हइ चारि सालके
ह दू गो न
दूगो हमरो पास में
केस कहाँ पड़ मेला जे लगता है जानते हैं
हँ हँ त प लखी चौक पर से ही तो रास्ता त जाते है तो मेला लगता है आमे
मेला तो भ पहिले बहुत जादा बोलती है मेेरी सास माँ को कि पहिले बहुत जादा अच्छा तरीका सँ लग रहल छलै आब तऽ कम लगै छलै पहिले हमलोगके इतना घरमे गेस्ट आ जाता था खाना बनाते बनाते बनाते बनाते अभी भी आते है जितना भी समस्तीपुर रहै सबकेस मेलामे जरूर आते
हँ पहिले हमलोग रहतै थे ना वहाँ पर साले साले जाते है शिवरात्रि मे
आओर चलियै आपसे बात हुआ है एक ओर दीदी से बात हुआ है व भी बोलियए कि समस्तीपुर से ही है ऐसे हमको हमरा लग रहल छलै ने कि सब आदमी बेगुएसरायके हलखिन
हमरो इहे पता चल गेल रहै
लेकिन अहाँसँ बात भेल छलै एगो आर दीदी से रा ते पल्लवी कुमारीसँ बात भेल छलै रौनक बाबूकर कहथिन
हँ रौनक बाबू जे अथी है रूप मे जे है
समस्तीयएपुर से भेलखिन ओ उनको भी मायके बेगूसराय भेलय हुनको बेगूसराय का बहिन सब जोड़ देने छै बोल कि छोटी मम्मी जोड़ दै
ठीक है एगो दूगो आओर कतरााइ कर लिौ अभी
हँ हँ जाइ छी त
ठीक
आँ की कहहली
तऽ इधर से हम एक बार कर दे
के
अभी इधर से करे
ओ करिये अभी लगेगा तो करिये
पढने के बादे ने टास पायब
हँ हँ ताक पायेगा तभीये आयेगा
ठीक
ह आ नहि तो मोला से भी बात कर सकते हैं अभी आ
बल
हँ अरे वो ने फ ट्राई कर लीजे फिर ओ बात कर ले त फिर हमसँ बात कर लिजेगा आ नहि तो आपको हमको ही करना है तो करिये
अच्छा देख रहे हैं लग जायगा दिन पर तक